हेलो हेलो
हलो
हेलौ
हेलो
हँ कहियौ
की हाल
ठीक छै
अपन
अपनो ठीक छै अहाँ कतसँ छियै
हम मधुबनीसँ अहाँ
हमहुँ मधुबनी स छियै चौरी स
अच्छा
हू
आओर सब कहियौ
आओर सब तऽ ठीक छै
आओर की सब भऽ रहल छै
आओर तऽ किछो नै भ रहल छै एखन
फेर
फेर कथी आप मतलब मधुबनीए मे रहै छियै या कतौ बाहर हँ भऽ गेले
और सभ कहू हँ भऽ गेल
कथी सब खेलियै
भात दाइल सब्जी भुजिया
अच्छा हम तऽ रोटी और आलू टमाटर केँ सब्जी
अच्छा
हू
और सब कहू
और सब तऽ ठीके छै
ठीकेँ छै की चैल रहल छै गाँव घर में ई
गाँव घर में हम नै रहै छियै एखन हम तऽ बै बाहर रहै छिये राजस्थान में
राजस्थान में छ
हँ
हमरो दीदी रहै छथिन वहै ठाम
कथी की नाम छैन
पूजा झा निशा झा
नै नई चिन्हे छै
नै चिनहाइ छियेन
राजस्थान में कऽ तऽ
क तऽ याद नै ऐछ हमरा
हम सब तऽ राजस्थान म भीलवाड़ा म रहै छियै
नै नै याद नै हमारा
हँ
आउ तऽ फिर कहियो गाँव घुमू
हम सब तऽ हँ एतऽ तऽ लागै छै मतलब पढ़ाई
गाँव जेकाँ तऽ नै लगै छै
हँ से तऽ छैइहे गाँव जेकाँ कतऽ लगतै
हँ एतऽ और सब तऽ ठीक एतऽ तऽ मतलब पढ़ाइ केँ लेल रहि रहल छियै
अच्छा अच्छा
एखन हम एम ए कऽ रहल छी
सहीमे
सचमे
तखन तऽ ठीक ऐछि
हँ
बहुत नीक और कहु
और सब तऽ ठीके छैय एखन अहाँ बिहार मे कतऽ कतऽ घुमल छियै
बहुत जगह घूमल छी
मिथिला हाट
जनकपुर ह ह ओ तऽ फेमस छै ओ तऽ तऽ जेनाय बनैय छैय लेकिन एतह
ह जेनक नहि जनकपुर तऽ हमहु घुमल छी मिथिलो हाट गेल छलियै एहि बेर आयल रहियै गाम तऽ और श्यामो माई मन्दिर गेल अछि।
ह ह बड़ प्रसिद्ध छथिन
ह आ कपिलश्वर महादेव
और।
और ई एगो बस इम्हरे मन्दिर सभ त और एगो मधुबनी एतह सरलाहा स्टेडियम घुमै लऽ जरूर गेल रहि
अच्छा हा
ओ त पूरा खराब भऽ गेल छैय
खराब भऽ गेल छैय
ह पुरा पोखर मतलब बयैन गेल छैय स्टेडियमे पुरा पाइन भरि गेल छैय।
चलू और सभ बताउ
और सभ ठीक छैय अहाँ इ ग्रुप में कहिया जुड़लियै
हम कयल जुड़लौ।
अच्छा।
और सभ बताउ
अच्छा त ठीके छैय अपन बताउ
एम्हरो तऽ ठीके छैय बस हमहु फ्री बैसल छै लौय त कहलिय देखै छिय किओ फ्री छथिन
आ
अ पता लग बी छै ने कऽ फ्री छथि तऽ पैसन
ह।
और सभकहु घरपर सभ ठीक छैथ
हैं ठीक छथिन
हँ पेरेट्स के साथ रोइशिके कि अकेले ली
हम अकेले रहे छियै पेरेंटस मतलब क एखन तो ओ सभ गुजरात
ह अच्छा मतलब तब अकेले रहै छी
ह एक तऽ मतलब गुजरातमे अथी पढ़ाइ करै छलियै पर गुजरातमे कि भेलै से उम्हर ने कम्पटिशन बहुत जदा छैय गुजरात मे फर कम्पटिशन तऽ छोड़ कऽ एत्त राजस्थान मे एलियै तऽ राजस्थान मे एम ए इकोनोमिकस क रहल छिय इकोनोमिक्स
अच्छा बहुत नीक।
ओहिके बाद कि छैय राजस्थान मे अगर एम इकोनॉमिक्स किओ बच्चा कऽ लैय छैय नै ओहिके बाद एतय एगो जॉब अबै छै आर एस के ताहिमे केवल ताहिमे केवल अड़ताली सँ परसेंट ओनेहते रहे छै त। पचहत्तर हजार रुपआ के नौकरी लागि जाइ छै
तखन त बहुत नीक छै
सरकारी नौकरी छै त हम सोचलियै जे वाह ठीक छै पप्पा कोइ छल कि जे नहि पप्पा कहै छलखिन नहि नहि करे के छै।
किया आ बिजने ह
बिजनेस छै बिजनेस सभाल।
अहाँके पप्पासभ तऽ बहुत अथी छथि एम्हर तऽ बच्चा के कहैत छै पहिले गवर्नमेंट जॉब निकाल ओकर बाद बिजनेस अहाँ के पप्पा कहि रहल छै बिजनेस कर
तऽ बिजनेस तऽ मतलब बिजनेस तऽ पूरा सेटल छै ने तै दुआरे कहै छथिन
तैयो बहुत नीक अइछ
हुनका पता छनि कि बिजनेस कतौ जाय वाला नहि छै - - अपने अपने छै हम कहलियै जे सम्हारि लेबै पापा लेकिन एखन इम्हर पहचान तऽ रह' दियौ कियाकि काल्हि के डेट मे बिजनेस छै नहि छै कियाकि बिजनेस मे हमेशा जोखिम भ रहल छै
अच्छा
लेकिन सरकारी नौकरी मे थोड़ी जोखिम रहै छै पैसा तऽ ऐबते रहै छै
हँ सियाइ छै
हँ तऽ पहिले पप्पो मतलब बिहारे मे करै छलखिन लेकिन बिहार मे कि यातायात सब के कमी छै ने ते फेरो माल लेट पहुंचे छलैया त पार्टी पैसा नै दै छैे
हं हं ओ हाइट के होइ छै ने ओत्त
हँ तऽ पार्टी पैसा नहि दै छलियै तऽ नुकसान भ' जाइ छलैया तै पर फेर पप्प पा गुजरात चलि गेलखिन तऽ गुजरात मे एखन डेढ़ साल से बहुत अच्छा बिजनेस चलि रहल छै
अच्छा बहुत नीक - - अब चलते नहि ते
ठीक छै आओर सब कहियौ
और सब त ठीक छै अहूँ आउ कहियो खाटु श्याम जी के चिन्है छियैनि एतऽ
हँ हँ - बहुत नीक छै बट गेल नहि छियै कहियो
जयपुर मे छथिन रिंग बसके रोड पर
नै नै गैल नै छियै कहियो
नै हमसभ गेल छियै बहुत अच्छा छथिन बहुत बड़का मन्दिर छनि
अच्छा
मतलब ओतऽ कहल जाइ छै जे जेनाकि हुनका गुलाब के फूल और इत्तर बड़ पसन्द छैैन अगर ओल, गुलाब के फूल और इत्तर इत्तर
की होइ छै
मतलब, भगवान के लगाबैला एगो सीशी मे अबैया न सेंट जकां कनिक तऽ, ओ एतऽ मतलब ओ लऽ कऽ अगर ओ अगर लऽकऽ किओ अथी माँंगै छै ने तऽ ओकर पूरा भऽ जाइ छै
अच्छा
हुं आब देखियौ हमहूँ सभ तऽ हमूँ तऽ मंगने छियै जे बाबा नौकरी दिला दिअ धूर पहिला तनख्वाह पूरा अहाँ लऽ लेब
हँ तऽ भइए जायत कि
तऽ हुनका कहलियैन जे लगा दिय पहिला तनखा अहाँ लऽ लेब ओनाहितो किछु कमी तऽ छै नै
हुं अहाँ, नइ देबेन तैयो पूरा भऽ जेतै
नाय नाय ए थोड़ी होय छै देबय
अहाँ मनलियै ता तऽ करहे पड़तै, कियाकी ओना तऽ छोड़ल नै जाइ छै लेकिन तैयो भगवान के कि छैन जे, अहाँ नीक सँ, श्रद्धा सँ, पूजा कऽ दिया तऽ हुनका लेल ओएह बहुत बड़का बात छै।
ह ई तऽ बात छै
हूँ।
एतऽ मतलब, सावरिया से एतुका मंदिर सभमे मतलब भगवान जे छथिन से सभटा इच्छा पूर्ण भगवान सँ छथिन, जे अहाँ मगबै सभटा भेटत अहाँकेँ
अच्छा अते के भगवान सव
हा, सचमे
बात सुन के, हमरा हसी आबि रहल अछि
नहि सचमे, हम अहाँकेँ कते वीडियो, वीडियो अहाँ मतलब यूट्यूब चलाबैत हेबै ने?
हा
यूट्यूब पर सर्च मारबै जे, सावर मतलब लिखबै सावरिया सेठ मन्दिर। सावरिया सेठ जे, मतलब के एतुका जे सेट सभ रहै छै ने, जे मतलब बिजनेस चलल जकर से सभ सभटा सावरिया सेठ के बुजै छै, कियकि ओ सेठो के सेठ छथिन अहाँकेँ कोनो बिजनेस मे विपदा आबि रहल, हुनका लग चलि जाउ अहाँकेँ, ओ विपदा पार भऽ जायत
अच्छा।
हा, बहुत सारा घटना एहन भऽ रहल छै।
आ गे तऽ सभटा बूझा लै
ता, हमरो सभके घरमे ठाकुर जी छथिन ना?
हा
कान्हा जी आने छथिन, हमरो, हमरो मम्मी वृन्दावन से कान्हा जी आनने छलथिन।
अच्छा, हमरो घर मे अछि लेकिन हमरा ई याद नीच कहिया आनले छथिन।
हा नय, हमर मम्मी तऽ गेल रहथिन पितला गर्मी छुट्टी मे तऽ अनले रहथिन वृन्दावन से, ड्रेस स सभ अनले रहथिन रोज हुनके मे लागल रहैत छै, दू तीन घंटा
आ, पूजा पाठ मे न
हा ओनके तऽ कि छै लागल रहैत छथिन तऽ ठीक छै, ओ देने छथिन तऽ हुनको ल टाइम देबय पड़तेन।
ह। पूरा टाइम तऽ हुन के छइम
हा बस इहए छनि जते हुनके मे टाइम पूरा बीत रहल छै।
और सभ कहियौ।
और सभ तऽ बढ़िया छै अगस्त मे फेर गाम जा रहल छी
अच्छा बहुत नीक बात छै आउ हमहु तऽ अखन कामी मिछी अगले महीना एनोमाय हा, मुम्बइ मे रहैत छी लेकिन, एखन गाव मे शिफ्ट भऽ गेलह फिलहाल।
अच्छा।
ओर सभ बताओ।
बहिन, मुम्बई मे कते रहै छलियै।
कल्याण
अच्छह कल्यान
हुँ
नहि उम्हर हमर एगो मतलब की हमर बहिन छै नऽ तिनकर घर वाला ओ उम्हरे रहै छथिन
अच्छह
मुम्बइए मऽ लेकिन ओ कल्याण मे रहै छथिन पता नय किम्हर रहै छथिन
हँ बहुत गोटे भीमण्डी साइड रहै छथिन ओम्हर कनिक नीक छै सभटा इलाका नीक छै
हँ मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया इलाका एमहरो सबमे छै जयपुर भीलवाड़ा राजस्थानो मे बहुत बढ़िया बढ़िया जगह छै
हुँ हुँ
एतौ घूमेय केँ बढ़िया बढ़िया जगह छै बिहारो मे छै
बिहारमे तऽ छै ही एतऽ जकाँ तऽ कतहु नय छै
हँ सेे तऽ सही बात छै
तखन
हँ ओतुका मिथिले हाट एते बढ़िया छै हम घूम केँ आयल रहिये बहुत मजा आयल रहे भनसा घर भनसा घर सब - सब मजा ऐलै देखेमे बहुत बढ़िया लागल
एकदम यादगार छै पहिलका टाइम केँ याद आइब जाइ छै
हँ
हुँ - हुँ
तब अहाँक
आओर सब बताउ की सब भऽ रहल छै
एखन तऽ किछ नै एखने ऐल रहियै ओतेसँ तऽ फेर देखलियै एते व्हाटसऐप पर एक सौ पच्चीस मैसेज तऽ हम देखलियै की भेलै व्हाटसप मे तहन हम खोलि कऽ एक एकटा मैसेज चेक केलियै तऽ अरे यार एतऽ ई भऽ रहल छै
अच्छा
हँ तहन अवन्तिका मौसी फोन केने रहथिन जे जे बौआ आइ तू काज नय केलही हम कहलियै नय मौसी
अवन्तिका मौसी
हँ मौसी लगै छथिन हमर
अच्छा अच्छा हम कहने रही जे पूजा दीदी
हँ
उ हुनकर ननैद छथिन
अच्छा
हँ
हँ